हेल
हेल
हेल
हेलो ह की हाल समाचार है य हं
ठीक यै अपन कहिय भेल खा पीना भऽ गे
ओर अहा के की सब होइ ह
हा
की स
क आइ भेले अहाके आलू सोयाबीन के तड़क तरकारी आ भात रोट
अच्छ ठीक है बना
ह आओर अहाँके की भेल
रोटी तरकार
हँ चलू हँ टट बढ़ि आओर सब कहियौ मैच देखै छ
ह मैचे देख रहल छीय एख
ओ
बिरा
की हाल छै एन अर
एक सए उनतीस पर दू गो गिरल छै बाइस ओवर प रोहित आऔर कोहली यह भऽ गे जीतल ल के टोटल रन तऽ दू सए उनसठ रन चाहै रहे
ह
एक सए उनतीस भऽ गेलै आब जे बचलै हेत हँ
तऽ आ आओर छ
हध आधा आ छ रुक एक मिनट देख कहै छै बइ एक बॉ बइस हेल
बास ठीक छ
अयरके सा
ओ सब कहियौ हँ जता देत कतऽ जीता देत
हँ गिल के अपन पचास भए गेलै आ तीस पर खेला रहल अय हू
हँ
तब कहियो आओर सब
हँ यौ चलि रहल छी आरो सुनू ई की कहै छी
हूँ
ओ ल आय
आ भेल रहै
हेलो भेलअ ओ की हाल समचा छै ओहो
अ घर पर सब ठीक छै तब तबत सबठ ओ एना
आओ किये
हँ मा मो से का ममाा त शायद गाँव आव लै
हँ
गाँव पहुँचत
हँ हँ
भेट उठक ले
ह हँ ज
बे र
ओ कहियौ
कहिया न
ह
त
आ क त भेट करबै
हूँ
ह ह
आ
आओर कहियो
आओर सब क छै त से बात क ठीक
अहाँके आवाज कनि क कैट रहल ह की कहलू हैं
ओ हँ यौ कनि कनि नेटवर्क छै प्रॉब्लम
ओ फेर क कहू त
कहि रहल छलहुँ कि नानीसँ बात भेल हे
हँ नानी नानियोसँ भेल नानीसँ भेल ह‌ बात
ह हँ हँ हँ की हाल समाचार छै
नानियोके हाल समाचार ठीक छै
ओ ओ हमरा बात केल बहुत दिन भऽ गेल समझलियै
किए नहि करै छै बात
आइज देखियौ ने आइज सोचै छी आइ सोचै छी पहिले सबसँ बात कऽ लेबके आ जाइत छी पहिले सभसँ बातचीत करू ह सभसँ जाइत छी बातचीत करब
हँ बात कऽ लिह
हँ हँ हँ जरूरी तऽ छै
हाल सम समचार पूछना है सबसे
हँ हँ आओर पढ़ाइ लिखाइ चली हइ
पढ़ाई लिखाई चलि रहल य है अहाँ के
हँ हँ हमरो चलैय
हँ
आओर आइके हँ हँ सब ठीक छै की कहू एगो एगो घटना भऽ गेले ह आइ आइये
की यौ
एगो रहै बीस मैचके सीनियर काम करैत रहे बाहर तमिलनाडु मे ओते कनि ब्लासट भऽ गेलै बेचारा उएहमे गुजर गेलै हँ हँ ह
बड़ा दुख के खबर ये
बड़ा दुःख के खबर छै
हू तऽ की कैंडल मार्च निकलियै अहाँ सब
हँ शोक शान्ति भेलै ह
अच्छा
हँ
भगवान उनका आत्मा के शान्ति देत
बढ़िया स्टूडेंट रहै कानून कमाइ तमाई तो बढ़िया रहै
ह
ह
हँ ठीके छै तऽ
हँ
तब ओर कहियौ एखन कॉलेजमे की आओर ठीके ने कॉलेज के
हँ सब ठीक छीऔरउम्हर बारिश वारिश भेलै कि नय
बारिश ते काल्हि दिन से लऽ क राति एक बार बारिश पहिने होइत रहै पानि रुकलै या कहाँ हमर सबके आइ भोरमे जाकऽ पानि रुकलै या
ह
हँ अहाँ सब उमर पानि नहि भऽ रहल अइ
नहि एम्हर तऽ खूब पानि ह होइया आइ कनि हल्का दिन पानि द फैल तऽ खूब खूब बर्सित रहै खूब
ह
हू ह ठीक आओर कहियौ
ई सब भऽ रहल छै एखन
की
की सब भए रहल छै
भ तऽ कुछो नहि रहल छियै उएह कनि उएह समय लागल रहौ फेर एलू हैं त फेर नहेलू सुहेलू फेर खाना पीना खााक‌ फेर ऊपर एलहु हें त फेर बैठलहु कनि
ओ
हँ आह के की की हो जा
एखने बाहर से घूम फिर के एलू हें
हँ हँ
खाना पीना खेलु हअ
हँ
तनि आराम कर बैस त बहु दिन प
हँ हँ नहि से त हँ नहि से तऽ ठीके केलो फोन क देलु ह
देखियौ ने आ एखन मैच चलैत रहै सब्सक्रिप्शने खतम भ गेलैए
जा
देखै छीयै कोनो सब्सक्रिप्शन वालला
हँ हँ
ह सब्सक्रिप्शन वाला देखै छियै लगेबै सब्सक्रिप्शन
हँ हँ लगा आ नहि हय त ककरो रिचार्ज करबा लिय
ओहे करेबै
हँ
और सब कहियौ अहाँ
और सब बढ़िया छै की
मैच उसन देखै छै मैच नहि देख रहल छीयै अहाँ देख रहल छी अहाँ
देखै छि
आ
ह
त बीजी छि